यौ इस्पीकर के ऑप्शन नै रहै यै
नै यौ स्पीकर के ऑप्शन नै रहै यै कनी दिक्कत छै, ओ हमरो स्पीकर के ऑप्शन रहतै तऽ एखन दिक्कत हेतै सेइ दिक् पाइभेज देतियै यौ बा दस बारह पन्द्रह मिनट के तऽ, बात य ओते किया टेंशन ले छिय, अहाँ तऽ हमरा से दू -दू घण्टा बिना रुकल बतिया ले छियै।
तखन तऽ इयरफोन के इयरबर्ट ब कान मे रहैया न
हाँ तऽ एखन लऽ के आब जइयौ ने एयरबर्ट की दिक्कत यऽ,
हम कोनो नै दस मिनट तक सभैल लैब
हाँ दसे मिनट
अहूँ तऽ एक एक घण्टा सहलीसँ बात केनै हैब
यौ हम कॉल तौल प नै बात केलियै केकरो से बुझलियै
हम तऽ बडसँ केनै छियै,
हाँ तऽ हमर चरित्र यौ अहाँके बुझले छै, बड़ साफ छै, बड़ साफ हमरासँ साफ चरित्रवाला इन्सान अहाँके भेटतै
चरित्र तऽ नीक ऐ सकले कला भऽ गेल
यौ ई सब बात अह कहाँ किया करै छिय यौ, अहाँके कोन गोर य एतै।
अरे गोर नै यै, तखनो कोनो बात
यौ और अहाँ हमरा धूप मे छत में घुमाबे छियै। अहाँके बुझलयै हम काला छियै तऽ
आहाँ उतै धूप यै हमरा ओते कहाँ धूप है हमरा ओतै आसमान साफ अइ
पाँंचे मिनट पहिले धूप एले है, एखन बारिश होइ छल फटाकख से बारिश खतम भेल है, आब धूप आब गेलइ
हमरा ओते नै पैन भेल है, नै धूप
पैनओ नै भेलैए है किम्हर रहै छिय अहाँ हट एयों एतेक बगलमे नै छै, ने तऽ पैन हेतै आ
पैन तऽ नै भेल दू दिन से बिना पाइन केनाहिते रहय मौसम
हमर एम्हर तऽ, कखनो बरइस जाइ छै। काइल हम गेल छलियै बैंक आबै छलियै बैंकसँ उम्हरो पैन हो लगलै भीग गेलियै आइयो पैन होइ लगलै मतलब हम ट्यूशन से एलियै ओकर बादेे होलै भेलै।
अरे अहाँ किछु कहै छलौं कि अहाँके ओ जे काज करै छलौं कम्पनी में त अहाँ के किछु पाइ बचलो छल्ला? किछ निक
हँ से तऽ, अ-हँ-हँ से तऽ हम देखियौ हम एखन हम रा ए-माइन-माइन-माइन क तेरऽ चौदऽ हजार के आसपास निकैल गेल छै। आब हमरा से नैय बुझल छै, देखियौ आब हम आइस्टीमेट लगेलियै कि पच्चीस हजार रुपए भेटै छै, बुझलियै? आब ओई में ई छै किना कोनो कोनो काज जे अहाँ करै छियै से रिजेक्ट जे क दै छै, ऊहो पाई मे ऐड कऽ लै छै। मतलब समय मे एड कऽ लै छै, पर ओई समय के पाय नैय भेटै छै, खाली समय ऐड भऽ जाइ छै। से एकटा दिक्कत छै, तऽ हमर दू तीन बेर जे हम केलियै यैऽ काज से रिजेक्ट भऽ गेल चा अहाॅं क बुझले छै कनी-कनी इधर-उधर कऽ देलियै।
पच्चीस हजार अहाँ के भेटत, जैइ में स अहाँ के किछु तेरऽ हजार भेट गेल अइ।
हँ पच्चीस हजार जे भेटतै न ओइ में किछो कमो बेसी भऽ सकै छै, मतलब ऊ पर-नीच भऽ सक्, अहॉं माईन के चलु कि दू हजार के आसपास भऽ जेतै।
दू हजार के आसपास भऽ जेतै? तऽ मतलब तेरऽ हजार अहॉं के हैंड टू हैंड दऽ देलकैऽ कि ओई में स तेरहो हजार में किछ पाइ बांकी अइ।
अ-जौन आ-एखन तकऽ-उम्म्-खेतैस आठ हजार रुपिआ हैंड टू हैंड भेट गेल छै, पाँच हजार छै जे पाँच बाकी छै, जे ए हप्ता में क्लियर कऽ देतै ऊ।
तऽ ओकर बॉस ओकर बॉस के जाकऽ कहौ न नीक स रगरू।
नैय यौ टाइम-टाइम बनहल छै, अहाँ एकर स सट्टरडेओ के पाय मंगबै स-सनियो बार के तऽ ऊ अहाँ के अगला सनिवार के देतै, और अहाँ माइन लि कियो शुकरबार के मांग-मांग-मंगबै तऽ एक दिन बाद भेट जेत, सिस फिक्स छैय। एकदम फिक्स छै, सैटर शनिवारे के सबके भेटतै सबके, हमरा अकेला के नैय, हमरा ऐतै तऽ हमरा एरिया में हमर रेंज में जे सब
मतलब? मतलब हमहुँ आइ स काज करव तऽ हमरो शनिवार क भेज देत?
के? माइ-दू-ती-दू तीन दिन लागत, दू तीन दिन में जे ते अहाँ काज करबै, ओई हिसाब से अहाँ के सनियेवार के सबटा
ई सब काज छोड़ू, हम आहाँके तऽ दोसर काज दै छी, एकदम नीक अइ, अहॉं कियैऽ ई सब में परल छी, अहॉं लेटे-लेटे पाइ कमाबऽ चाहै छी?
ह नैय-नैय, बिलकुलो नैय लेटल-लेटऽ हमरा, हमर जे मेन एजेंडा छै ने से छै मेहनत के काज, बुझलियै? हमी लेटल-लेटऽ में पा-पाइ कमामै में कनियों- कनियों इक्छूक नैय छीयै।
अच्छा मेहनती काज करै छी अहाँ तऽ ये युवा पीढ़ीे के अहीं सब त आगाँ बढ़ा सकै
नैय-नैय हम-हम मेहनत की काज करै छियै, मेहनत के-कमा-कमेबै, मेहनत के खेबै, यो लेटल-लेटल वला काज नै हम जे अपन
हे
नैय- नैय बाथरूम ताथरूम मे मेहनत नै करै छि ओहिमे कनी निकालऽ मे पीछा से मेहनत पड़ैया। कनी खा बेसी लै छियै तऽ गैस बैन जाय छै।
नै तऽ पैन पील बोलेै नऽ पुराय-
हँ पैन पैन पियै छियै पर यौ पा- पाचन सिस्टम कनि पाचन शक्ति कनि कमजोर भऽ गेल छै उमर- उमर के साथ- अहों के भऽ जेएत टेंशन नै लियौ सबके भऽ जाय छै।
ता तऽ चलल आहाँके ट्यूशन में ई कऽ। कतऽ तक पड़ेलक ए कैल से की पढ़ेत?
हमरा जते लागैए ई जो भौतिक विज्ञान छै फिजिक्स ओय में शायद- तीसरका चैप्टर छै मैग्नेट न तीसरे छै। उ अ हँ मैग्नेटिजम जे छै।
तट लगु उ सब-
हँ पहिल दूटा तो निपटा देलकै।
बाह बड एकदम रफ्तार में आहाँके काज करैया।
हँ तऽ ट्यूशन वला सब में की होय छै यौ उ सब तऽ अपन- ओकरा सबके एना क्वेश्चन आब जे आहाँ आहाँके ऑनलाइन आहाँ पढ़बै जे बड़का-बड़का लेक्चर रहै छै ओ में उ स्टेप- बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराबै छै सबकुछ कराबै हमरा मेन छै न मुड एजेंडा। छै जे हमरा कनि मोटिवेशन भेट जाय और कनी सिलेबस खत्म भऽ जाय।
मोटिवेशन तऽ आहाँके भौतिक विज्ञान में भेटे जेएत।
आ हैं-ह यौ हँ इ सब बात किया करै छी यौ उ मोटिवेशन के बात नै करै छियै।
उहे तऽ मोटिवेशन खाली आहाँके गणित। में कनी अप्पन अन्दर सऽ निकालब।
यौ आहाँके एक बात बतेबाक आहाँ विश्वास नै करबै गणित में जे। छै मतलब एकदम अ-अ कम से कम बारह पन्द्रह टा हेतै। भौतिक हँ भौतिक में तऽ कम्मे छै कि तऽ पाँचे छोड़ा रहै गणित में पन्द्रह बीस टा हेतै। पूरा पहिला के चाइर बेंच भरल रहै छै। कुल गणित में रहै छै पै चालीस सऽ पैंतालिस हेतै।
चालीस पैंतालीस ऐं गै ई तऽ अपने क्लास जेना पूरा क्लासे रूम जत्तेै भरल।
हँ पूरा-पूरा एक बेंच पे चाइटा।
तऽ ओय में सबके क्वेश्चन केना बतबै छथिन जे पढ़बै छथिन।
सबके बता दै छथिन आब देख- देखियौ आहाँ -आहाँ बुझ -बुझ आहाँ के पता हेतै की मतलब हमरो क्लास में छे। छेलै जे हम हमसब पढ़ै छेलियै तऽ दू तीन टा पूछै वला होइ छै बाकी सब शो देखै वाला।
अच्छा मतलब पढ़ऽ वाला के पैंतालिस में से पांचटा पढ़ऽ वाला ऐ।
हँ सेसब पूछ पूइछ लै छै ओसब बता दै छथिन।
तऽ उनको सबके उनको सब- नीके अय बैसल कत्ते बैच पढ़ा दैत हेथिन एक दिन में?
यौ हमरा जे एते एत्ते नै पता एगारमीं और बारमीं के एक एक बैच तऽ भोर में। पढ़ाबै छथिन।
एक - एकटा साँझ में एबे करत।
साँझ में हेबे करतै या कोनो ड्रॉपरो के दुपहर में राखै त हेथिन हमरा नै बुझल ये हम्म जाक कोनो केतय?
पाँसटा बैच होइ छै मलऽ कम स कम लऽ कऽ चलू पाँस टा बैच। औ एक बैच में पैंतालिस और एक आ बच्चा के पन्द्रह सौ लऽ कऽ पन्द्रह सौ लै छथिन। तऽ ओ तऽ बैसल-बैसल छापि दै छथिन ने।
साइठ -साइठ हजार रुपया।
एक वैज छ
हँ।
अरौ तोरि के।
बहुते पाय छै यौ, यौ अहाँ- अहाँ विश्वास नै करबै। हमर स्कुल के, अहाँ के टीचर सब के घर देखने हेबय यौ गौतम सर के देखने हेबै। हुनकर सबके देखबै ने, अहाँके बुझा जेतै कि कते कामाबै छथिन।
कीया हुनकर सबके घर कत्ते तल्ला के ये?
इ तल्ला- तल्ला त नै बुझल अइ बड़ नीक बनेने छथिन, बड़ नीक। बड़ नीक, अहाँके लागत कि हँ, एकदम
अरे तऽ, मह- महीना के ओ सब इंजीनियर, जते कमबै छथिन दू लाख कम स कम तऽ हुनकर सबके तऽ हेबे करत।
हँ, और ओकर बाद हुनकर सबके बेटा हेतै जे कमाबैत हेतै बूढ़ा कनिये इ मेएथ बला तऽ, गणित वाला कनी जवान छलखिन फिजिक्स बला तऽ हमरा लागल कनि कनी बुढ़ाएल छलखिन कनी बुढ़ाएल छलखिन।
अच्छा, अरे अपना सबके अहाँके हमसब, जते अपना सबके छलेए ने, ओते देर अपना सब मीन, टास्क ओते देर बात कऽ लेलौ। चलू कनी देर और, किछ बताउ नबका ताजा।
हम तऽ समयओ नै देखलियै, केते भेलै, केते नै भेलै।, यौ, एखन समय छै यौ। अहाँके जल्दबाजी किया एह। ओते नै छलै यौ आइ, यौ काइल्ह जे अहाँ देखलियै मे मैच सब, देखलियै कि नै काइल्ह के?
अ, कथी के मैच?
यौ, ओकरे मैच गेम के मैच।
अच्छा, गेम के मैच, मैच हम ओते नै मन नै करै छलेए देख
यौ, दू तीन टा जे दू - दू तीन टा, जे अंडर डाॅग मतलब यूट्यूबर सबके जे छलै से सब तऽ उहे कऽ देलकै मतलब हा-बाहरे भऽ गेलै। अहां शिवम भाइ के द- देखलियौ ओकरे टीम छलै ने, तूफान करके।
हँ।
ओहो बाहर भ गेलै, अपन मा ब बाला भाई के जे टीम छलै ओहो बाहर भ गेलै, अपन एक एक आर जी, आर जी गेमर कर के कोई छैय ओकरो छलै ओहो बाहर हँ ओहो बाहर भ गेलै।
जो हमके मुँहमे त की कहब एतऽ धूप भ गेल हमर
ह, यौ एतऽ अहाँके विश्वास नै करबै धूप चइल गेलै।
कोनो नै त हमरो त चैले जैत आब।
हँ चैल जेतै ओकरा नै जेतै त अहाँ नीचे चैल जेबै।
हँ ओ त निश्चित जैबे करब कथी। राइतमे सुतऽ काल मे
ओ रातिमे सुतय कालमे चलाबै छियै, हम त दू तीन दिन से नै चलेलियै हे। काहे की
नै हमरा जरूरत नै पड़ैये नानाजी लेकिन लेकिन हुनका सुतयमे नीक सुविधा बुझाइयेझ ए-सी मे। त ओ रोज चलबै छथिन राइत क।
एकदम ए-सी मे सुतयके आदत भ गेलै नानाजी के।
ह। भले ही चद्दर ओइढ़के सुतय छी दुनू गोटा
हँ से त सबके से त सबके ओढ़ऽ पड़ै छैय हमहुँ सुतै छियै त हमरो ओढ़ऽ पड़ैये। और अहाँ सब त सोलह पे चला चलाबैत हेबय।
नै- नै चौबीसे राखै छी चौबीसे मे भ जाय काज।
हम हमर तो हमरा यादो नै य कि हमसब त ने जे ए- सी रिपेयर करे वाला आय आबै छैय ने उहे खाली सोलह पे करै छैय चेक करै लेल बाकि कोई हमसब त करबे नै करै छियै सोलह पे आइ तक नै भेलै हमर एसी सोलह पे।
नै जखन शुरू-शुरूमे न आयल छले त हम सोला पर कऽ दै छलौं से होइ कि किछ नै छले एकदम बडड ठंडा ला लागे छलै।
से त लागबे करतै। चौबीसे ठीक छैय हमरा हिसाब से, आब आइ काइलके त जे ए- सी बनै छैय ओकरमे मिनिमम जे तापमान रहै छैय से बीसे रहै छैय सोलह तक के हटा देलकै अब ए-सी के प्रोडक्शन। ओय से इन्वायरमेंटपर बडड इफेक्ट पड़ै छैय।
पर्यावरण पर त पड़बे करत केओ ओते पेड़ गाछ सब काटे य।
हँ कियेकि सोलह पे चलबै त ओयमे की होइ छैय कि एक त पर्यावरणके हालत खराब ऊपर से बिजलियो बिल बहुते बहुते उठै छलै जरूरत से बेसी हँ।
और कहु आब त हमरा नै लागै या अपना सब लग जादा समय बाचल अय। काजो करऽ के अय।
हँ से त काज सब करैके अय, खत्मे होइ वला हेतै।
से अपने समाप्त भ जैत कि समाप्त करऽ पड़त।
नै- नै भ जेतै, भ जेतै अहाँ बाजैत रहि जेबै इ हट हइट जेतै कइट जेतै बुझलियै से देख लेब अपन जे